हँ की हाल चाल हँ नमस्कार नमस्कार की हाल चाल
बस बस सब ठीक अहाँ कहू सब ठीक
हँ हँ सब ठीक हइ आओर खाना पीना भऽ गेलै
हँ खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै
अच्छा अच्छा अच्छा
एहि बेर गर्मी छुटी मे कतऽ गेल रही घुमैला
एहिबेर एहिबेर तऽ की कहू एहिबेर बेसी जगह तऽ नहि जा पलिये लेकिन एते एकटा ऊटी छै ओते गेल छलहुँ ऊटी के नाम सुनने हेबे
हँ
हँ हँ हँ हँ हँ बड नीक छै य बहुत ठंडा जगह छै अहाँके हँ पहाड़ी स्थान छै आ एकर पहाड़ जे है नेके बहुत ऊंच है सबस ऊँच है एकर पहाड़
अच्छा ओहिठाम शूटिंग तूटिंग लग सेहो खूब जाइ छै उटी मे
हँ ठीक कहलियै तऽ एकटा जगहोे नाम छै शूटिंग पॉइंट एतय एकटा पहाड़ जे छै ओकर नामे छै शूटिंग पॉइंट ह हमसभ
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा केहन लागल छलै
हँ बड नीक छले मतलब सही मे लागि रहल छलै कि सही मे फिल्म के शूटिंग वालला जहन दृश्य सब नहि होइया एकदम सेम ओहने ओहने छलए अहाँके बहुत सुन्दर लागै छलै हँ हमर स्थान से अहाँके लग लगभग अथी कि कहै छै अहांके आठ नओ घंटा हम बाइक कारे गेल छल रोडसँ अथि सड़क सड़क मार्गसँ हँ हँ हँ हँ त अपन निजी निजी वाहन लऽकऽ हँ हँ हँ
आ रुकई के व्यवस्था होटल तोटल सब छै ह होइ
बहुत बहुत बढ़ियां लेकिन इएह छै अहाँके पहिले से बुकिंग करय पड़त पहिलेसँ बुकिंग कऽ लेबै ने हँ हँ लेकिन लेकिन नहि भेटत फेर हँ अगर काहेक तऽ एते लोग आबै छै ह महगो ततबा भऽ जाय नहि करबै पहिेले स तऽ अहान निक नई भेंटत फेर भेटत ओहने मतलब एहन एहन लो केशन वाला भेटत ने जतऽ लागत कतऽ बोन झाड़ में जा रहल छी तहन जगह सब बहुत
नहि भ
नय नय अन्दर मे कतहु भेट जायत आ जेना अगर अहाँ अपना हिसाबसँ पहिले से बुक कऽ लेब तऽ अहाँ देख लेबै अच्छा ई सब जगह
हँ नीक स्थान पर अपन बैस क जे मतलब जतऽसँ कतहु जाइयोमे असुविधा नय हुए सेसभ हँ हँ से तऽ लोक त कोयो कतौ जाइ से पहिने आइ काल्हि तऽ सब अपन जानि बुझि जाइ छै सबटा एतेक का कीसभ छै सभटा पता कऽ केऽ गपो कऽ केऽ बुकिंगो भऽ जाइत छै पेमेंटो भऽ जाइ छै बहुत सुविधा भऽ गेलै तऽ कए दिनके प्रोग्राम छलय
लगभग हमरा लागैय कि अहाँ तीन दिन मे अहाँ पूरा घुमि सकै छीय अगर अहाँ कहियो प्लान बनेबै तीन दिन मे पूरा घुमि सकै छियै हँ काफी छै एकटा त आहा के ओहै सुटिंग प्वाइंट जे कहलौं से हँ आ एकटा अहां के की कहल जाय छै अथी एकटा दो दोदा बेटा नाम छै दो तब दोदा बेटा सबसँ ऊच पहाड़ छै हँ हँ ह ओकर नाम छै दोदा बेटा पॉइंट तऽ ओ ओतय गेल छलहुँ हँ ताहि के बाद एकटा अथी अहाँके लेक अय लेक जतऽ अहाँके हँ हँ हँ जतऽ अहाँके अथी हँ बोटिंग वाला होइया एकटा अपनो अपनो क सकै छी साइक क्लिंगवला आ बाकी अथी, एकटा अथी जे स्ट्रीमर सभ ने होइय। सभ हँ, हँ, हँ, छोटे स्टीमर जे होइय, ओहिमे पाँच गोटे। चारि गोटे बैसऽ वला सेहो सेहो सभ छै, मुदा बहुत नीक छै, मतलब ओ वला लऽ के तऽ। तऽ अहाँके पार्को जेका छै, जकरा। आब जिनका पाइनमे नहि जाइके छै, तऽ ओ अपन अछि हँ, हँ। ओते बैसू, हँ, अपन बैस जाउ ओहिमे हँ, आ तकर बाद एकटा। रोज गार्डन, बॉटनिकल गार्डन तऽ बहुत भेरायटी भेरायटी गुलाब सभ हँ। हँ हँ, तऽ बॉटनिकल गार्डनहुँ बहुत। तऽ अहाँकेँ बढ़िया ओतऽ के आ की कहै छै, बहुत सुन्दर कटिंग। कटिंग केने छै घास सभके, तते नीक डिजाइनगर कटिंग केने छै। बहुत बड़का टा छै हँ, अहाँकेँ ओहि में रोज गार्डन छै। ओकरे ओ बॉटेनिकल गार्डन।
अच्छा अच्छा, तऽ ओहिठाम की अछि, केहन रहै छै? मतलब मौसम केहन रहै छै ठंडा रहैत।
मौसम अहाँकेँ हँ, अगर अहाँ की कहै छी, अखनो जे जेबै। जून जुलाईमे जखन अहाँकेँ गर्मी रहै छै, बाकी जगह तऽ अहाँकेँ ओतऽ। ठंढे रहत, अहाँकेँ पहिरऽ पड़त।
अच्छा हँ, तऽ मतलब जे लोग जेना जेबै तऽ ओहि हिसाबे कपड़ा तपड़ा लऽ के जेबै। जेना छोट बच्चा छै, तऽ छोट बच्चाके ठंढा ठंढा नहि लगैत। तऽ ओ ओहि हिसाबे जैकेट-वैकेट लऽ के जाउ, या कोनो कनि बुजुर्ग व्यक्ति। सभ छथिन संगमे तऽ हुनको कनि कनि देखभाल। कऽ के ओहेन टाइपके सामान सभ लऽ लिअ।
लेबहि पड़त, किएक तँ कहै छै बूढ़ा बच्चा एक समान। बूढ़ बच्चा एके समान भऽ जाइ छै, हँ हँ, लेबे पड़त।
एते राउत के तऽ ठंडा भऽ जाइत हेतै।
बहुत बढ़िया रातिके अहाँकेँ आओर टेम्परेचर खसि जाइत छै, रातिके तऽ पूरा खसि पड़ै छै हँ।
तऽ ओहिठाम जायके सभसँ बढ़ियाँ समय कोन रहै छै?
तऽ अगर अहाँ की कहै छी, दिसम्बर नवम्बरमे तऽ की कहै छी, नीक। समय छै एखन तऽ कनि पाइनो होइ छै, तऽ पाइनक समय कहत। नहि जायला तऽ तय समयमे अहाँके बहुत। ओतऽ तऽ भीड़ो रहत आ बहुत नीक लागत, हमसभ अहाँके ओहि समयमे गेल छलहुँ। हँ, लगभग हँ, दिसम्बरक अन्तमे पच्चीस। तारीख हमर सभकेँ उएह रहै छै हर बेर।
और ठंडा होत
दिसम्बरमे आओर ठंढा हँ, ओतऽ अहाँकेँ तखन ग्लव्सो सभ पहिरऽ पड़त। हँ, टोपी टोपी सभ पहिरह अहाँकेँ, होटलमे भी। जा, लेकिन जखन अहाँ निकलबै बाहर तऽ लागत, कह लागत हँ।
सभ लऽ कऽ कनि बुजुर्ग सभके लऽ कऽ सावधानी राखब।
हाँ ओतऽ बुझलियै, अथियो स्वेटरक बजारो बहुत सुन्दर। सुन्दर स्वेटर भेटत जे अहाँकेँ कतौ नहि भेटत। कहियो अहाँ जायब ने तऽ अहाँ सभ कतहु गेलियै कि नहि?
हमसभ तऽ नहि, एहि बेर तऽ नहि गेल रही। असलमे की बाजू? ने, गर्मी छुट्टीक समयमे बेसी बेर गामे जायके प्रोग्राम। हो जाइ छै, गाम बस कऽ गेलहुँ तऽ गाम गेलहुँ तऽ। किछु बियाह रहल, कोनो कर्तव्यता रहल, किछु रहल तऽ ओहि सभमे। फसल भऽ जाइत रहैत छै आ एक बेर तऽ सालमे गाम जयबाक चाही। माँ सभ लग जेबाक रहै छै ने, बच्चो सभकेँ। कनि गाम सँ दौड़ि-धूप कऽ फेरै छै, हालाँकि बच्चा सभकेँ कनिए ईहो छै जे। ओ आनठाम चलू ई चलु तऽ से रहै छै छै आब जाब तक छोट छै तऽ तक तऽ जखन चल गेल बरका बड़का तऽ नहि गेला बड़का तऽ कहहिता जे नहि नहि जायब अखन नहि जायब हमरा ई काज अ हमरा ओ काज अछि हमरा पढ़ाई करे छोटका के लक त गेल रही त वैह गामे के भऽ गेल छलै हे ताहि दुआरे
हाँ
गर्मी मे नहि कतहु जा सकलहुं किया तऽ गर्मी से ठीक कह
किशन मे घूमय लए आबि जाउ औंटी तऽ खरीदारियो कऽ सकैत छी मारिते स्वेटर सब के हाँ बहुत सुन्दर डिजाइन के भेटत एते सुदर सुदर स्वेटर सब लेने छलियै बौआ सब लए बहुत नीक नीक सऽ डिजाइन हाँ डिजाइन अहाँ के बहुत बढ़िया रहत अलग टाइप के अथी कह बाजार बहुत नीक छै ओहि में खाइयो पीबै के रंग बिरंगा चीज अहाँ के भऽ भेटत बढ़िया मार्केट छै हाँ
बढ़िआ आ ओना लोक के अथी छै जे ट्रेन व्रेन से जेते तऽ ट्रेनो तऽ जाइत हेते ने या
नहि तऽ किया नहि अहाँ आराम सँ जा सकैत छीयै देखियौ आ की कहै छै अहाँ के अहाँ के जे स्थान छै ओतयसँ नजदीक पड़त अऽ की कहे छै लगभग मतलब कथी बत्तीस घंटा तऽ लागे छै अऽ तो पूछलियै हाँ ओवरनाइट कहि सकै छियै हाँ बाकी ट्रवरर बस जाए छै हाँ माइन लिए अगर हमर स्थान तक केह लेबै तऽ की कहै छै एतय तक आबि कऽ ताहि के बाद अहाँ ओतऽ सँ ट्रेवलर बस कऽ लियअ तऽ ओहि में बहुत नीक लागत ओहो से जा सकै छी हाँ तऽ कोनो अहाँ के दिक्कत नै हैत ओ सब आराम से घुमा देत जब सब जगह जे बढ़ियां बढ़ियां जगह है
जतय जतय नीक छै हँ मेन मेन जगह सब छै सबठाम घुमा देतै
मेन मेन जगह अहाँ के पूरा घुमा देब आ ऊटी मे अहाँ के केियो ह ने एकटा टॉय ट्रेन के नाम सुनने हेबे
हाँ हाँ टॉय ट्रेन के नाम दार्जलिंगो सब मे छै हाँ देहरादूनो सब में हाँ टाॅय ट्रेन
कहे छै एक बेर गेल छलौं तऽ नहि भऽ पायल छले तें एक बेर गेलहुं ठंडा में जे गेल छलहु ठंडा में जे गेलौ त टाॅय ट्रेन के बुकिंग नहि भऽ पैल ओहि में बुकिंग करऽ पड़ छै बड़ भीड़ रहत ओहि में पहिले से बुकिंग करऽ पड़त हाँ हाँ तऽ अहाँके एहि गर्मी छुट्टी में तऽ उह टॉय ट्रेन के अथी की कहे छै तैं गेल छलियै उएहे छूटि गेल छले तऽ बड़ शौक छलए अहो सबके हत शौक ओ चीज के हँ हँ ह नीक लागै छै तऽ तऽ गेल छलहुँ तऽ अथि एकटा छै ओतय अहाँके कुन्नूर तऽ कनूरो ओते के जगह छै हँ ओते अगल बगले मे छै ऊटी के तऽ अहाँके टॉय ट्रेन से अह कोनूर जा सकैत छी कुनी कुनुर अहाँ के ओतबे छै ओकर मतलब ऊंटीसँ लऽ जायत कुन्नूुर आ कुन्नुरमे जे बैसैत छै तकरा ऊंटी तेना मतलब से स्टेशन छै अहाँ के हँ ह हँ हँ हँ ओहना दूरी छै तऽ अगल बगल छै दुनू तऽ तऽ हमसभ गेल छलहुँ तऽ ब बड्ड नीक लागल ओह मे लेकिन अथि की कहे छै ओना सुनैत हेबै क बड्ड नीक लागै छै ओ टीवी मे लेकिन सामने से देखबै तऽ अहाँ के नॉर्मल लागत से देख क हँ हँ हँ हमहुँ सब टीवीए से देख क एक साइड हमरा सबके तीन दिन मे भऽ गेल छ तीन दिन नहि कह तीन दिन अह काफी है तीन दिन काफी यै हँ हँ तीन दिन अहाँ के लेकिन अहाँ बहुत बहुत जगह जा सकै छी छी जेना देखियौ एतऽ बहुत जगह छै ने जेना अहाँ ऊटी गेलियै तऽ ऊंटी से अहाँ कुन्नूरो चलि जाउ ह कन्नूरो कवर कऽ लियअ ओतो अहा के दू तीन दिन दू दिन दू दिन मे भऽ जायत ओतबो पैघ नहि छै कोनो ऊंटी बेसी पैघ मेन की छै बुझलियै ऊंटी के बहुत नाम छै ने पढ़ने हेबै किताबो सबमे ऊंटी ऊंटी अ
तऽ बेस सिनेमा सब दुरा फेमस हँ हँ यात्रा करै हँ उटी उटी बहुत छै
हँ हमहूँसभ सुनै छलियै नाम तऽ आब देख लेलहुँ आ बकी अहाँके की कहै छै उटी मे अथी ई की कहै छलहु हम अहाके ऊटी ऊटी मे अहाँके तीन दिन तऽ अहाँके सहीमे काफी अइ लेकिन जायब कखनो ने तऽ अहाँ ठंडा बेसी ठंडा मे जखन जेबै ने दिसं्बर मे अगर गेलियै तखन बहुत अथी भीड़ रहत काहेक तखन ने अथि हँ तखन अथी की कहै छै मेन ओतऽ कपल सब बहुत आबै छथिन तइ दुआरे हँ बहुत ह हँ हनीमून मनबे ले गा जिनकर बियाह भए जाइ छै ओसभ मनबय लए आ एय एनिवर्सरी मनबय लए या अथी मनबय लए
सलमान
जोरा सब आबे छैथ हुँ हुँ
नहि हमरा ते जायब ते हमरा ते छुट्टी मे या हो मई जून के गर्मी छुट्टी भेल तऽ तखने टा समय भेटै छै आ जाड़मे की होइ छै हँ नहि कोशिश करबै आ जाड़ मे की होइ छै बाजार में छुट्टी कम रहे छै ने दस बारह दिन के छुट्टी दै छै क्रिसमससँ हँ कम दिनके रहल तऽ ओहिमे हँ हँ न्यू इयर वाला रहल या बड्ड जाड़ भेले तऽ कनि एक्सटेंड कर बढ़ा देल से भऽ जाइ छै तऽ ओइम की होई छै कहु जाउ तऽ प्लान करे मे कनी दिक्कत होइत रहे छै सोच बेसी मे एकटा होइत रहे छै ठंडा मे जाउ तऽ कपरा तऽ करा बहुत रास लऽ कऽ जाउ ईसभ झञ्झट लगैत रहैए अगर सोचय पड़ैत छै ने बच्चा अपन लिए समानक ढेरी भऽ जाइत रहै छै
हँ
मे जा सकैत छी तऽ पहिने सभटा ई सब बुझि जेबै पहिने बुकिंग तुकिंग करा कऽ
हँ हँ पहिलेवलामे अहाँके सुविधा हैत पहिले वलामे सुविधा होयत ओना जा कऽ ओतऽ करबै न तऽ बहुत दिक्कत भऽ जायत हँ
नइ नइ जाकऽ तऽ नहि करबाक छै पहिनहिये करबाका छै ई सब जगह
जेबै आ डायरेक्ट अहाँ के जे होटल ओत छोड़ देत आ जा क ओत करबइ तऽआहाँ के ताकऽ पड़त कमरा एभलेबल छै नइ सुविधा केहन छै रूम केहन छै हं आ पहिले के बुकिंग करबै न तऽ कनि पाइयो कम लागत तुरन्त करबै तऽ ओसभ कनि बेसी चार्ज कऽ देत
ऑफ सीजन मे कनि पाइयो कम रहै छै जेनाकि सुनै छियै टाॅय ट्रेन सबहक अहां के पाइयो बेसी छै न टिकट के पाई काफी हेतै
हँ ई तऽ ठीके कहलियै ट्व ट अइ कनी लेकिन बेसी महग नहि अइये टॉट्रेनो हमर ध्यान न ये लेकिन नहि ये ओ पहिले छले बहुत एहन नाम ब फिल्म सब मे देख क अपना सब कनि बेसी अथी भऽ गेल छै
केओ कहने छला हे जे अइ ठाम बड्ड महग रहै नइ ओतऽ गेल छलखिन हे कत तऽ ओ सब केरल गेल छलखिन अ केरलो मे टाॅय ट्रेन रहै तऽ केरलो मे रहै
तऽ हम गेल छी केरल में त कतौ नै सुनने छी हमरा दार्जिलिंग के सुनने छी एकटा भए सक भऽ सकय हूं
केरलो